राधा, राधा-स्वामी भेण
राधा स्वामी-राधा स्वामी पंकज, अॼु कीअं ॻाल्हाइण थियो तई? तूं त, याद ही कान कंदो आहीं।
वेठो हुमि, अॼु वॾी भेण खा बि ॻाल्हायो मां नंढी भेण खे भी ॻाल्ही वठा।
अच्छा! याद अची वेई।
हा-हा, याद अची वेंई, याद त रोज़ ईंदी आ, पर छा कयां कम में ॾो लॻल पियो आहियां, संसारीक जो मोहं छॾजे ही नथो न
हा, इहा ॻाल्हि बि सही आ। संसार, ही अहिड़ो आ न मोह सां ॿधी वेठा आहियूं असां, कॾहिं ॿारनि में त कॾहिं समाज में मीड़ई हलणो आहे।
हा उहो ही त ॻाल्हि आ, पर हाणे मां ॿ, ट्रे ॾींहं, सां वञा थो पियो सत्संग त हाणे सोचां तो मोहो माया छंॾा सभ इहे।
त तूं छॾे ॾिनो, हुईं छा राधा स्वामी सत्संग में वञणु?
हा, छॾी रखियो हो न।
न, ईअं न, कंदो कर छॾिबो कान तई।
तॾहिं त हाणे वञण चालू कयो आ। हाणे सोचां थो, हाणे न छॾींदुमि हाणे पकड़ियो आ त, सिधो गुरू खे छॾींदोमांसीं ही न।
हा, गुरूअ जो दर पकड़जे, त गुरूअ खे न छॾिजे, उहो ई त पार लॻाईंदो।
बिल्कुलु सही थी चैए, बिल्कुलु सही थी चैए। ॿियो, काथे वेंदी आईं? मां ॿुधो आ तूं बि थी वञी अज़ुकल्ह?
काॾे? मां त गुरूजी जे सत्संग में जुड़ी आहियां, ॿुधयो थई गुरुजी जो?
न-न, केहिड़ो? केहिड़ो
हे, जेके गुरूजी न ईंदा ऐंन? पंजाबी ॾेखारंदा तई गुरू जी करे, करे।
जी गुरु जी, जी थी ॿुधाई न?
न-न उहो न, हिकु ॿियो गुरू जी थई, फोटो मां तोखे मोकलंदीमें त समझी वेंदे, ॾाढा माण्हू मतलब समझो, ॾाढी जल्दी मुराद पूरी कंदा आहिनि, ॿुधंदा आहिनि, बहुत ॾाढी जल्दी।
अच्छा, अच्छा! सुठो आ उओ त? कोई बि गुरू हुजे, बसि गुरू जो दर पकड़िणो आ असांखे।
बसि-बसि उहो ई, मन खे सुकून जाते मिले होॾे वनो।
बिल्कुलु सही थी चईं, जाते असांखे समझ में अ चे वचन उहो सुठो, असांजे लाइ त।
सई-सई, अच्छा इहो त ॿुधाए? तूं ॿुधी थई हीअ ॻाल्हि?
केहड़ी?
अरे! ईए जेका असांजी हुई न, मासीअ जी शोकिरी?
हा, हा।
त हुन सां कुछ, स्कैम वग़ैरह थियो थसि छा?
मूंखे जानकारी न आहे, पर मूंखेे पास ॿ, टे, ॾींहं पहले फोन आयो हो, की तहांजो नंबर त बंदि था कयूं। तहां नंबर बंदि न करण चाहो त त इकु नंबर बटन दॿायो, और न त तहां ॿ नंबर बटन त दॿायो, मां त फ़ोन ई कटी रखियो हो, मिलायमान पो कस्टमर केयर खे। त उन, उन मूंखे ॿुधाई। की न भईया, अहिड़ी कोई ॻाल्हि ई न थव, तहां बढ़िया कयव फोन कटी रखियव। अगरि तहां कोई बि बटन दॿायो वां त, तहांजो फोन ई हैक थी वञे हा।
हा, ॿुधाए, हिकु त ऐड़ा-ऐड़ा स्कैम अची विया आहिन। हा, माण्हू छा करे! हाणे जेका लेडीस हूंदी आ, उहो त जल्दी विश्वास बि करे थी वठे न।
अरे! कहिंजो फ़ोन अचई, ओ टी पी लाइ। त ओटीपी, ओटीपी न बधाएजे, न ओटीपी बधाऐजे और इअं चई न एक नंबर दबाओ या दो नंबर दबाओ, त हो बि न दॿाये जऐं। फोन ही कटे रख जए।
त अच्छा भला, इहो ॿुधाए, जेके कपड़ा डिलीवरी करण वारा ईंदा आहिनि, जीअं असां ऑनलाइन घुरायूं? ता मीशो अमेजाॅन उहे बि त घुरंदा आहिनि ओटीपी?
त पहले को बि मैसेज अचव, तहां पहले पूरो मैसेज पढ़ो। त मैसेज में छा लिखल आ, अगर जो कंपनी की, जो ओटीपी आयो हूंदई, उन कंपनी में नालो लिखयल हूंदई कि मीशो से आप के घर कपड़े आए है। डिलीवर बॉय को ये ओटीपी दीजिए, त पो ओटीपी ॾियोस। अगर बैंक जी तरफ़ा कोई बि ओटीपी आई हुजेव, त ओ टीपी न ॾेनी तव तांखे।
अच्छा ईअं छा उहोई मां चवां ओ टी पी त ॾाढा -ढई माण्हू वठंदा आहिनि अची करे डिलीवरी बॉय त इलाही करे छॾंदा आहिन हाणे
हाणे नयो स्कैम बि ॿुधियो आ माण्हू ताहां जीअं वञो ता रस्ते में मिलींदव रोईंदव, चवंजे ॿ ॿ मिंट पांजो फ़ोन ॾियो। मूंझे फोन मिलानो आ पांजे घर, त फोन न ॾिनो तई।
अच्छा मतलब जीअं मजबूरीअ में माण्हू घुरंदो आ कि मुंजो चोरी थी वियो या गुम थी वियो, मूंखे हिक फोन करणो आ।
हा त न देनो न ताहां हुनखे चयोस तूं मूंखे नंबर ॿुधाए, केड़े नंबर ते फ़ोन तुंजो मिलानो तई। ताहां पांजे हथ सां नंबर मिलाए ॾियोस, लाउड स्पीकर ऑन कयोस मोबाइल हुनजे हथ में न ॾियो। उहो छा था करन ताहांजो फोन वठन ता
हा।
हुनजो ॿियो साथी ताहांजे नंबर में ओ टी पी भेजींदो तव। पोइ तुरंत हो ओ टी पी पढ़ी वठीईंदो आ। हो ओ टी पी पांजे साथी खे ॿुधाए रखींदो आ।
अच्छा ऐं पो असांजे फोन में उहो विझी छॾंदा आहिनि।
न न तूं समझी न भेण, जीयं तोखा मां फोन वठयो मुंजो ॿियो साथी खे मां इसारो कयोमांस, हुन ओ टी पी भेजेईं तुंजे फोन ते।
हा।
मां पढ़ी वठो, मां ॿुधाए रख्योमांस पांजे साथीअ खे कि
हा।
इसारन इसारन में और हो ओ टी पी तुंजे मां डिलीट करी रखींदो मांए कि तूं न पढ़ी पाई। पो फोन तुंजो वापस कंदोमाएं। थोड़ी देर बाद तुंजा पैसा ई हली वेंदई सारा।
अरे ॿुधाए छा छा कढयो तन भाई माण्हू आहिन न कि छा आहे।
हा हाणे अॼुकल्ह त एॾो स्कैम तो हले माण्हू ई पागल थी वञे। चरियो थी वञे चरियो।
उहो ई त आहे ईमानदारीअ सां माण्हू कम त करण ई नथो चाहे भई बेमानीअ जा अलाए केड़ा केड़ा रस्ता ता कढन पिया माण्हूं।
बिना अॼुकल्ह ऑनलाइन जे कोई कम बि नथो थे। त माण्हू ऑनलाइन छॾे त छॾे ई कीअं।
सभु कम त इहो डिजीटल ते थिए तो पियो अॼुकल्ह सभु ऑनलाइन सभु।
हा पहले जा डाकू चोर ईंदा हुआ हथ में बंदूक खणी, हाणे जा डाकू चोर मोबाइल ता खणी अचनि, कंप्यूटर ता खणी अचनि।
इहा ॻाल्हि त तूं सच्ची चयई, सही में।
पहले माण्हूं चुराईंदो हो, पंज ॾह हज़ार हाणे त पूरो पूरो खातो ई साफ़ थो थी वञे न।
हा ॿुधाए उहो ई त चवां ती जेको वीचारो सिधो माण्हूं हूंदो जंहिंखे ख़बर ई न हूंदी, त हुननि जा वीचारन ग़रीबन जा त अकाउंट उंट ई उॾामी वेंदा।
अड़े काफ़ी असांजे मील ते कम कंदो हो हिक माण्हूं हुन वट फ़ोन आयुस की आपका लॉटरी निकली है हुन वेचारे जो ओ टी पी ॾिनई त पंजवीहे हज़ारे जा पंजवीह हज़ार ई उंही जा उॾारजि वयसि।
हाणे ॿुधाए लॉटरी निकिती हुअस की लॉटरी उॾामी वियसि
विचारो यार चए पयो वयो मास पुलिस वूलिस में लेकिन कुछ थियणो ही नाहे। पेसा मिलंदा ई न आहिनि हू त साफ़ था चयनि बैंक वारा त असां त तव्हांखे मना था कयूं न ओ टी पी मत दो ओ टी पी मत दो। पर हे ॿुधन ही न था न तव्हां त
सही सही त चई भई हुनजा त वाइसर ई उॾामी विया हूंदसि तुंहिंजे चौकीदार जा त
वेचारो हाणे छा कयांस ठीकु आ ॿियो ॿुधाए ॿहना बाबू कीअ आहे
अरे बाबू त सुम्हयो ई पियो आ अॼु छुटी आहे वरी सुभाणे बि छुटी आहे हाणे उथंदा ईए ॿारहें हिकु बजे पोइ खाईंदा हिकु वेलो रोटी
हलु ठीकु आ न ॿारनि जी ईया ई त ज़िंदगी आ पोइ लॻी ता वञनि कमु धंधनि में कमायण में पोई सॼी ज़िदगी निकरी वञे थी।
न उथिंदा असांजा पापा त हंड़ी छॾिंदा हुया पंखा ई बंदि करे हली वेंदा हुया।
अड़े असांजे ज़माने जी ॻाल्हि ई ॿी हूंदी हुई न असां त सॼो ॾींहुं गोप सुबुह जो जल्दी उथ जेंह ॾींहुं छुट्टी हुजे हुन ॾींहुं बढ़िया बढ़िया गेम खेॾिंदा हुआसीं अॼु कल्ह जा ॿार टी वी या मोबाइल
सहि सही असां राति जो एॾी देरि जाॻंदा हुयासि छा। अगर एॾी देरि जाॻउं त पापा घर खां ई ॿाहिरि कढी छॾनि
हा हाणे जमानो चेेंज थी वियोआ न रीति रिवाज चेंज थिएन था।
मोचड़ा नथा पवनि न ॿारनि खे मोचड़ा नथा पवनि तॾहिं हे ईअं बिगड़ी घोड़ा थी बीठा आहिनि
सही थी चईं बिल्कुलु भओ ई न तन न हाणे त
न न सई सई बिल्कुलु ॾाढो तप तपायो अथनि भई ॾाढो तपायो अथनि हूंदा हुया असांजा बाबा जन पोइ ॿुधाईंदा हुया न पापा की लठु हणंदा हुया असांखे पर काथे बि वञी लॻे
अउं हाणे लठु असां हाणे लठु न थप्पड मोचड़ो न था हंड़ी पायूं पंहिंजे ॿारिन खे
बिल्कुल आ न बिल्कुलु सही में ज़बान ॾिसीनि तो केॾी वॾी थी वई तन हिननि ॿारनि जी
ईंयई त असां त पादर बि खाधा आहिनि पीअ जा
बिल्कुलु बिल्कुलु मनीष केॾी मार खाधई भाई
सही ता चओ सही बि
चपलियुनि सां ई मारंदो पादर ई पादर हंड़ंदो हुयसि पापा त
हिकु दफ़ो यादि तई आंटीअ हंयो हुअईंस सोटी खणी करे पोई पाण असांजी सौट्र खे केॾो मारियो हुअईंस
छो त बचपन वधे भउ थींदो न अम्मां वठ हली वेंदा से अम्मा बचाए अम्मा बचाए।
हा हा। उहो बि आ न अम्मां वेचारी छा। करे अमां कीअं बचाए जॾहिं गुसो ईंदो हुयो ममी आऊ आंटी खे त। कुटे छॾंदी हुयूं असांखे।
असां सिधो माई वठी वेंदा हुयासी। गोल गोल घुमाईंदाआसीं असांम् मेयो। पूरे घर इहो विरांडे खां वठी गली पो तां वरी गली वञाई वारी पो त वरी। रोटी, आवाज़ इंदी। हा आवाज़। हाणे न मारी पतो पकड़ींद त पो पो सटी थी सटींदी।
हा चवंदी ना हाणे। न मारींदीमांव अच अच न मारींदीमांव आऐं जीअं ई पकड़ में आयास। जी लॻा ॿ या ट्रे।
पो त आ सिधो। मम्मी त चेक पाईजीई अंगूठन में पोस वाली दी सघजी।
हा सही में उहे ॾींहं बि ॾींहं सुठा हुया पाण।
जो हाणे खिल ईंदी आ ॾींहं सोची सोची।
हा अॼु असां हीअ हणूं हिनन खे सोटा। त मुंहुं सुॼाए करे वेही रहन बूथ ई सुजी वञनि हिनन ॿारन जा त।
हे त रोटी न खाइन रोटी न खाइन। असां तॾहिं बि धिठ मानुण लॻी वेंदा हुई वरी रोटी खाड़व।
हा भैया वरी मारो पर असां रोटी न छॾंदासीं रोटी त खाइणी आ। हिक सां ॿुधंदायसीं ॿिए सां कढी छॾन्दा कोई फ़र्क़क ई न हूंदो हुयो जीअं चिकनी मि। घणा हूंदा हुवंवयासीं?
बिल्कुल सही थी चि व आॾकल बार। डिप्रेशन मेंता हली वनन कुझ बि चओ। -
हा इहो वरी नयो सिरो कढियो थन डिप्रेश। चनमो फालतूं जी ॻाल्हियूं।
हा मुंहिंजी धीअउ मूंखे शुरूआत में अची मां डिप्रेशन में थी वञा। मूंखे छा पतो डिप्रेशन छा थींदो मां चयोस मां चयोमांस। अञा न वञ पं रोटी त नाश्तो खाए वञइ न हली वञदी डिप्रेस। तनमे पो ॿुधाए इथ्खा। चिंता चिंता माँ चयो छह भई डिप्रेशन? मां त चयो हुनखे से साहिड़ी थस डिप्रेशन। थी वञे त भई छो थी वरी डिप्रेशन वट।
सही, सही थो चई अलाए छा छा? कधं था मिड़ई आ। लॻंदा न हिनन खे ॿ ट्रे सोटा त डिप्रेंशन जा सभ भुलज। जीवन न आइ थींदो छा इयो?
अ मांघे। हे पहिरीं पहरीं जी डीप्रेशर मां त ॻाढ़ो थी वयो माइ ॿार पई थस। उ चे थी डिप्रेशन बि थी वञा। पो पतो प डिपरेशन छा थींदो आह मां। पो नाश्तो वाश्तो खाइ वञय हलीयों वञय दिप्रेशन वट्। पोइ खिलन लॻी ज़ोर ज़ोर सां
खाली पेट न वञे
ॿुधाए हाणे छा कयूं? पतो जेतिरो हूंदो ओतरो त ॻाल्हाईंदासीं असां बि
हा अॼुकल्ह भई तोभां आहे तोभां।
तोबा आहे तोबा
हा ॿियो ॿुधाए, तुंहिंजो बाबू कीअं अथई?
बाबू बिलकुल ठीक आ मुंहिंजो त।
हा हाणे त लंबो अगर थी वियो अथई, कदु कढियो अथईं सुठो।
हा बिकुलु लंबो थी वियो आ। मुंहिंजे जेतिरी लंबाई खिची आयो आहे, लॻे ई नथो नंढो बाबू आहे।
हा न त ॾिस कीअं हथनि में अची वेंदो हो, हाणे ॿुधाए तूं जेतिरी लंबाई कढी वियो अथई। कदावर थी वियो आहे।
बिल्कुलु सही दीदी, बिल्कुलु सही थी चईं। ठीकु आहे, मां वरी मिलाई थो थोड़ी देरि में कोई आयो आहे।
हा हा, जय झूलेलाल।